हँ
की हाल चाल छै सखी
सभ नीक छै अपन कहू
हँ हमे भी नीक छियै हमरा सब समाचार भी नीक छै अहा के कल देखले रहे छियै कतय से आबि रहल छी हाथ मे की छलै
ओ गाम के आंगनबाड़ी कार्य कर्ता
आच्छे तऽ कोनो पार्टी उर्टी के बैठक छलै की
हँ हँ
आ तऽ एखन तऽ चुनावक समय अछै तऽ सभ नेता अपन अपन गप लैत के आता होत अहाँ की सोचलहु अछि एहिबेर
ओतय सही मे परचा बाँटल छियै
अच्छा
अभी तऽ चुनाव चुनाव समय छै न
हँ हँ अभी त चुनाव अर छै
हूँ ओहिमे हमके सोचलहुॅँ कि अभी बाँटि दिअ परचा सभ जगह
तऽ एखन तऽ चुनावके समय छै ए त तय सभ नेता अपन अपन गप्प लै क अ आओ त ह अहाँ की सोचले हुए एहि बा एहि बेर
तऽ हम तऽ सोचली रहल छियै जे जे जे हमर सभक गम अ अ गा हमर इसकुल आ अस्पताल ठीक करत ओकरे बेर भोट देब नेता सभ त वोट लेबाक काल बड़ वादा क करै छथि
हँ एकदम ठीक कह कहलहु हम हम त आगनबाड़ी मे देखे छियै जे बच्चा सभ सभक लेक लेल नीक व्यवस्था जरूरी अछि महिला सभक सुरक्षा ओ रोजगार सेहो मुख्य मुद्दा छै
हू एकदम ठीक कह रहलहु हम तऽ आँगनबाड़ीमे मने की कहिये अ वहाँ त गे दाई पहिने लोक कहै छलै जे महिला सब घरक पुरुष के कहबह वोट दैए छै मुदा एखन समय बदलि गेल छै
बिलकुल एखन महिलासभ अपन अधिकार बुझैत छथि हमसभ अपन सोचसँ ओकरा चुनाब जे गामक विकास करत
राशन आ पैनक सेहो बड़ा किल्लत
हँ भऽ जाय
हँ गर्मीमे जे एहि असमस्याके दूर करय ओकरे जीत होबयके चाही
हँ ठीक कहै छी अहाँ हम सभ आपसमे गप कऽ के सब महिला एक भऽ के सही उम्मीद उम्मीदवार के भोट देब ठीक छै
हू एकदम सही कहै छियै साँझ भए गेल तऽ चूल्हा चौका सेहो करबाक छै न
हँ हँ चलू तऽ मुद्दा एहि बेर अपन अधिकारक प्रयोग सोचि समझ के केकरब
हू कि एहिमे कोनो खास योजनाकेँ जोरू
न न रह दो वहाँ आ तनिक सभ महिला सभसँ मिल के बैठ के आ सभ महिला सभसँ बात विचार कऽ के जे हमरा आरके गाँवके विकास करत ओ आके ही भोट देब अहाँ भी आ हमे भी ठीक छै
हँ गाँव सभमे तऽ तनी विकास होइ छै लेकिन ओते नहिखे होइ छै सखी भोज भोटके टाइममे लोग एतना वादा करै छै लेकिन काहाँ ओतना होइ छै कहि कुछो
अच्छा अहाँके सखी कार्यके काज भटायल छै
हँ हँ भेटएल छै हमरा
ओर मे तऽ अहाँके तनिको मने लगै छै कि आमदनी होबै छै से अ अहाँके अहाँके कोनो आमदनी होबै छै
हँ होइ छै घरके तनि खर्चा भी निकलि जाइ छै
की कहो सखी अहाँ
हम कहली कि कारिया एऐप मे कार करके तनि कुछ इनकम हो जाइ छै
न न न ओ तऽ अनी कहै छी हमराके भी यही बुझाइ छै कि जेना बैठके समय गप कऽ के समय बर्बाद करै छै सब गृहणी सब ई आर चुगली ओ आर चुगली करै छै से अगर कारिया के एप मे जुड़ के कार्या के मे बन के जेय अगर कारिया के काज तऽ तनिका मनिका तऽ आमदनी जरूर होइ छै ओर से तऽ अहाँके चाहे हमरा के खूब सहयोग होवै
हँ हँ देखो न सखि अभि न्यूज अभी अखबार पढो न तऽ पढि के मा खराब भए गेल चुनाव खाली चुनाव के बात दै छै
तऽ चुनाव अभी एकदम मुद् त रहे छै न सामने में कि हँ एगो अच्छा वोट केकरा के दिये बा हँ
हँ हर पाँच मे सालमे तऽ इएहे नाटक होइ छै कुर्सी बदलैय छै चेहरा बदलै छै मुद्दा गरीब के हाल ओहे रहै छैय पहिने लाल टोपी वाला आयल फेर हरियर आब नील मुद्दा हमर सड़क पर ग्रह होइ छै
त आ जेने जाउ ओन्ने सड़क पे तऽ गढ़हाइ ऐसन होबै छै कि जेना अगर गाँव गवात गव गवार अगर अहाँ जायब तऽ बिना गोरे हाथे गिरल पड़ल नाप जेने देखू कच्चा रोड जेने देखू नहर कनारे अथि पगडंडी छै किनारे किनारे जाय के पड़ैत छै जेने केने पक्का रोड आ पीसी सी रोड के निर्माण होबे छै खाली एगो सील रख दै छैय कहै छै कि हँ यहााँ पे फलाना नेता के हाथ से कर कमल से निर्माण होवै छैय को कोनो निर्माण नहि होवै छैय
पिछला बेर विधायक जी कहने रहथि जे गांव मे अस्पताल बनायब इस्कुलमे कम्प्यूटर लगायब अस्पताल तऽ बड मुदा डॉक्टर नहि छथिन कम्प्यूटर आयल मास्टरजीके चलायब नहि आबै छै
बताउ केतना दुख खूब बाला बात छै मने आदमी एना भरोसा से ओ आके भोट दे के जीताइ छै उ आ ऐसने हमरा आरके धोखा दै छै
हू
जेव्यवस्था अगर त अ जे ओकरा के अगर व्यवस्था देबे के छै तऽ एगो प्रक्रिया बद् तरीका से व्यव व्या करे के रहै छैय वके कि एगो अ छ पढ़ल लिखल तनि शिक्षक नियुक्त करि देबै छै हौ कर देबेके चाही ओ आके कम्प्यूटर क्लास खातिर
ह नहि नहि नहि खाली वादा के पिटा देथिन भोट लेथिन फेर पाँच साल लाल लेल गायब हमस तऽ भोट बैंक छियै ने जाति के नाम पर धर्म के नाम पर बाँट दैत छथि बस एहि सभमे उल उलझा कऽ रखै छथि
हँ तब ने उआके भोट मिलै छै आ नहि तऽ ओआके भोट मिल मिले आ जे अगर अहाँ सँ भोट लेबयके रहैत छै तऽ दुनू हाथ जोड़ कऽ दुनू कर जोड़ दुआरी पे खड़ा हो जाय छै अहां के दुआरियो साफ कर देे छै घसियो छील देबे छै जेना झाड़ूओ लगा देबे छै भोट खातिर आर बात तुफान
हम सभह के गलती से हो नहि छै हमस नेता के काम नइ ओकर राज जाति देखै छियै अपन जाति के छै ओकरा भोट देबै ई सोचि के व वोट दै छियै फेर कहै छियै जे विकास नहि भेल
तऽ जे जानै छियै कि अहाँ ओ आहके भूमिहार छै तऽ ओ आके जरूर से भोट देब जे अहाँ सोनार छै तऽ ओ आके भोट ना देब आ ओहिमे धोखा हो जाइ छै छै जे अहाँ सोनार के भी भोट देब
ह्म बात पता छै लोकतन्त्र मे जनता मालिक होइ छै ह हन आ मूदा हमसब मालिक जहाँ व्यवहार नहि करै छियै पाँच साल तक सुलत रहै छियै
से न सही बात कहै छी
हँ आ चुनाव मे एक दिन लेल जागैत छियै
तऽ
आ ओही दिनो दारू भात पर बिकल जाइत छै
हँ ई सेहो सही बात कहै छी अहाँ
ह जाना सोचऽ की आब सुनू एहि बेर तऽ गाम मे खुलेआम बँटल रहल छै एक एकटा नेताजी पाँच सए टका क एक क्वार्टर न देके के कहै छियै मेरा चुनाव चिन्ह मोन राखियै
एहि कऽ कऽ के तऽ सभ राजनीति के गन्दा कर देल छै तहँ एहि कऽ एही कऽ कऽ के तऽ सब राजनीति के गन्दा कऽ देल छै एगो कहे छै ने कि एगो मछली पूरा तालाब के सड़ा देय छै बस ओही होवे छै कि एगो नेता ने पूरा सब राजनीति नेता के गन्दाक
हूँ ओहे सभ मे हमसभ भी गिनतिया जाइत छी की करबै ई पाँच सए टाका लऽ हमसभ अपन पाँच साल बेच दै छियै
तऽ अभी देखू जे सरकार एगो मैया योजना चलाबै छै जे एकरा आर मे मैया योजना के पैसा देवे छै दू महीना देवे छै आ चार महीना सुइत जाइ छै ई भेरिफिकेशन करे के छै छै ओ वेरिफिकेशन करैके छै अरे हमरा आरके कहेके बात हमे कहे छियै कि जे अहाँ के सब फार्म भर के दे देय छी तऽ अहाँके बार बार वेरिफिकेशन करय के की मतलब छै अहाँ देूउ के छौउ तऽ देउ आ नहि देबय के छै तऽ नहि देउ
हँ आ ओ तऽ ओ नित नेता जिर लता के बाद पाँच सौ करोड़ कमाइ है न हमसभ के पाँच सौ देत आ जितला के बाद अपने पाँच सए
उ जे तऽ उ जे अगर पाँच करोड़ अगर भोट के समय बर्बादो कर देै छै तऽ ओ के अफसोस ना होबे छै कि चलू कोनो बात नहि छै पाँच करोड़ बर्बाद कै छियै तऽ पाँच सौ करोड़ कमाब भी हम
हम्म हम्म हँ तौ सड़क के ठेका मे कमीशन नौकरी के बहाली मे कमीशन हमर पान पँच सौ टका से ओकर तिजोरी भरि जाइ छै
हँ हँ नीक कहै छी अहाँ
हूँ त उ तखन उपा की छै भाइ भोट नहि देब तऽ की होत कोइ ने कोइ तऽ जितबे करै
हा
हम्म तऽ भोट जरूर देबाक चाही ने काहेकि आँखि खोली के उम्मीदवार के पृष्ठभूमि दे देखी के
देखी के तऽ
की करबौ चलू आबू
चलू आ हँ सखी ठीक अहाँ से करब हम तनिका देरमे के तनि एकटा कॉल आबै छै ठीक छै चलू ठीक छै